हा, जय झूलेलाल, हा अचे ती, तहांखे अचेव थी?
जी जी अचे ती, जय झूलेलाल! ॿियो ॿुधायो कीअं आहियो, खंडवा मां, खंडवा, खंडवा, खंडवा।
अच्छा
तहां किथां ता ॻाल्हायो?
असां पहिरियों ॻाल्हाए चुका आहियूं, शायदि
किथां ता ॻालाह्यो पर?
महाराष्ट्र मां हिते कारंन्जा साइड, अमरावती।
न न असां पहिरीयु न ॻाल्हाए चुका आहियूं। हा, ॿियो ॿुधायो। बढ़िया
छा, हाल चाल।
बढ़िया ए, तहां ॿुधायो कीअं आहियो तहां? हा, थी वई तहांजी, थी वई?
हा थी वई।
ॿियो ॿुधायो, छा कंदा आहियो तव्हां?
मां हाउस वाइफ आहियां।
अच्छा अच्छा
तहां छा कयो?
पढ़ाई।
पढ़ाई कंद्, केॾी क्लास?
हा बी कॉम फर्स्ट ईयर।
अच्छा।
हा। ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सब बढ़िया ए।
छा पिया कयो हिमल?
हिमल असां खाली पीली वेठायूं।
अच्छा अच्छा, रोटी पांणी थी वियो?
हा बस हो धिरे धिरे हलंदी आ।
अच्छा अच्छा, ठही वई आ?
ठही वई या।
अच्छा अच्छा, ॿियो ॿुधायो छा पिया चयो हिमल तहां?
हिनमल चवां ती ॿारनि सां वेठायूं।
अच्छा अच्छा, ॿार अची यव स्कूल मां?
न हिनमल हिकु बब्बू देरि सां ईंदो आ गुड़िया घर आ नंढी आ।
अच्छा अच्छा सही आ।
तहांजे हिते छा मन्हाईंदा तव सिंधी त्योहारन में?
छा ता चओ छा मनाईंदा इनि?
हम्म, छा छा मनाइंदा यो सिधीं त्योहारन में?
अच्छा। असां चेट्रीचण्ड मनाइंदा आहियूं, चालीहा और थदड़ी मन्हाईंदा आहियूं
अच्छा।
तहां ॿुधायो?
कीअं मानाईंदा तव तहांजे हिते थदड़ी और इह्ये चालीहा वगर?
थदड़ी बसि रात जो रो रोटी ठाहींदा आहियूं पो कोकियु भि पचाईंदा हियूं पो तैं ते हुनखे तौं थद्धो कंदा आहियूं गैस खे खीर वीर छिड़के करे और पो वरी पो सुबुह यो मतलब थाली खणी पूॾियण वेंदा आहियूं ब्राह्मण वट और पो थधो ई थधो धो खाईंदा आहियूं, माता खे बि चढ़ाईंदा आहियूं भोग कोकियुनि जो बस पो थधो ई थधो खाईंदा आहियूं सॼो ॾींहुं।
अज
हम्म चालीहे में असांखे नंढो झूलेलाल मंदिर आ, असांजे घर ई। त उते असां रोज़ आरती कंदा आहियूं, पो चालीहे जे लास्ट लास्ट ॾींहुं हूंदो आ न त छपन भोग कंदा आहियूं।
अच्छा छपन भोग कंदायो हिन बार असांॾे भी कयो होसिं हिते।
अच्छा अच्छा।
हम्म
हा, हाणे चालीओ अचण वारो आ।
हा, ईंदो न हाॾे।
हा, सोलहा तारीख़ खां।
अच्छा मूंखे ढेट यादि काने न असां त तााई न ख न न पर पको पाईंदो
छा ता चओ?
त मुखे तारीख़ न ख़बर हुयी न।
अच्छा अच्छा तारीख़ न ख़बर तव।
ह
हर किथे मतिलबु ॿ ट्रे ॾींहंनि जो फ़र्क़ु हूंदो आ पर किथे किथे गॾु ॿि हूंदो आ।
हा किथे किथे गॾु हुंदो आ।
अधिकतर गॾु ई हूंदो आ चंडु। हुं, ॿियो ॿुधायो? तांहांखे छा वणंदो तव? सिंधी खादे में
मुखे त दाल पकवान वणंदो आ माल पूड़ो वणंदो आ।
दाल पुड़ी और दाल पकवान मुखे त दाल पकवान न वणंदो आ।
छो?
न।
कढ़ी चावर डाढा बेस्ट हुंदाइन।
हा कढ़ी चावर ॾाढा सुठा लॻंदा इन।
आहिनि, कढ़ी चावर, दाल पकवान, मालपूड़ो द बेस्ट।
हा कचा मालपुड़ो?
हा
मालपुड़ो ठाहींदा आहियो या घर में?
हा असांजे इते।
मालपुड़ो सिंधी डिश आ?
सिंधी काने, पर सिंधीन में ठाईंदायूं न असां।
अच्छा अच्छा। हा कीअं ठाहींदा आहियो मालपुड़ो? खाली जवाब
हा कीर टो हे मे खंडृ वंडृ विझी पो तेल में सिरिफ तरंदा आहियुं।
अच्छा, त उहो पकोड़नि वांगुरु, ठई वेंदो हूंदो, न
खाली जवाब
या त, पो फुल्के, वांगुर लगंतव, फैलियल फुल्के, वांगुर पुड़ी पुड़ी, वांगुर पुड़ी, वांगुर
हा, पुड़ी वांगुर, थोरे या तेल में तरजे, या गिह, में
त उन्ह, जी कंसिस्टेंसी, कीअं रखंदा आहियो, मतिलबु
जीअं पकोड़ो हूंदो आ, न हुन खां थोड़ो स थिक, हा हुनखां, थोड़ो थिक
अच्छा! थिक
ह
अच्छा, सही, आ
अगे्, त न कंदा हुयाव्व!
न असां ठाहींदा, न आहियूं वधीक मालपुड़ा, वग़ैरह अ पतो तव माने, न मुंजी नानी शांत, थी हुई न त, उन वक्त ते न सुबु सुबुअ, ॼो भोॻ, लॻाइण लाइ माने न मालपुड़ा, ठाता हुया। पहिर्यों दफो, ठाता हुया उहे मालपुड़ा, माने मुखे ईंदा ॿि न हुया, त मुंॼी भाभीअ मुखे ॿुधाया, त कीअं ठहिॿो, आ
अच्छा,
हा
त, तांहां कींअ, ठाताव हुआ
ह! ईंयें ठात सुठा हुया। जीअं तव्हां ॿुधायो, पर उह पाणीअ, में घोलिया हुया खीर, में न घोलिया हुया
हा त, केरु पाणी विझंदो, आहे केरु खीर, विझंदो आहे पोइ, मथां सुका मेवं जी छंड, न खंड्रू बि हले
अच्छा, गुड़, विझंदा मतिलब गुड़ विजबो आहे।
हाणे जेके मिठो ईआ हूंदो त विझादो, मां कॾहिं ट्राए, न कयो आहे
अच्छा, अच्छा
ऐं सिंधियुनि, में दही वड़ा खाईंदायूं, असां
अच्छा! हा खाईंदा आहियूं, न थदड़ीअ में वधीक केॾा, वढ़ंदा आहिनि दही वड़ा।
हा, मिठी कोकियूं, ठहंडियू आहिनि।
हू ॿियो, ॿुधाय कारी मिरचरन, जी कोकी आ चांहि, बि ॾाढी, सुठी लॻंदी आहे
बेस्ट! उहो त सहई, में सभिनि खां सुठो, या त चहिरो फुलको, चांहि बि वणंदो
हा, चायर फुलको, ॾुध
ॾुध, मा न पियंदी, आहियां छो ॾही न खाईंदी आहियां। न त त हिते खाईंदा आहिनि, चहिरो फुल्को, चांहिं कोकी, चांहिं
हम, सही आ, हा
इहो, आइटम बि मस्त लॻंदुई
हा, ॿियो ॿुधायो, तव्हांखे आ ठाहिण में छा वणदो अथव आ? या घर में छा छा, ठाहींदा, आहियो? कुझु, सुठो ठाहिणो हुजे ह
असां सभु ठ ईंदा आहियूं जेको ॿार खाईंदा, आहिनि, अॼुकल्ह त हूं सिंधी अलग खाइनि, नथा ही दाल पकवान, अगर घर में ई कंदा आहियूं, वरी बि सिंधियुनि, में त इहो, ई न त त ॿारनि, खे पास्ता ता वणेन, छोकी मैदे जो आ, और इडली सांभर बि। घर कंदा आयूं असां, आइटम हाणे हाणे त नूडल्स बि घर कंदा आयूं।
अच्छा, असां बि नूडल्स ठाहींदायूं, मंचूरियन या कॾी वो, सोयाबीन वारा मंचूरियन। या, सोयाबीन वारा मंचूरियन?
हा
जीअं मंचूरियन ठायां, जी ॾिसो। सोयाबीन खे सोक करे, और उनखे पो कॉर्नफ्लॉर में डिप करे, कोर्नफ्लॉर जी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, थिक हुजणी खपे। जीअं हू कोट थी वनें, या त पो अ वोजो सोयाबीन आ न उह थोड़ी गीली गीली हुजणी खपे, त उन मथां ई उहो सि छिड़कंदव न, त कॉर्नफ्लोर चिपकी वेंदो उन ते, पो
हा
कॉर्नफ्लोर चिपकी वेंदो, उनखे पो तलो तेल में।
अच्छा
मसाला वसाला अञा वरी लॻेव त, मसाला छिड़की करे सुठे सां, और पो उनखे सोयाबीन खे, तलयो तेल में। तो पकोड़ा मतलब, मंचुरियन बॉल वांगुरु ठई वेंदव। हुन खां पो वरी, तहां हुनखे मतलब वन मंचूरियन वांगुरु ठायो जीअं मंचूरियन ठाइबो आ, जीअं।
त ऊ जेके असां सोयाबीन जी तरंदास, उनमे नूंण जी कमी न लॻंदी, नूंण कीअं विझंदास?
न, चयोमांव न, मसाला लूण वग़ैरा।
हो सभु विझणोई पईंदो न, छो की उतां त फिका लॻनां।
हा वई त। मतलब मसाला लूण वग़ैरा सब विझो, मतलब कॉनफ्लायर बि विझो मसाला लूण वग़ैरा विझो, पो उनखे तरो।
अच्छा
या लॻेव त, हाॾन में हुनन जे लूण पए त थोड़े थोडो, थोडी देर उनखे लूण विझी अनां रखी छॾो।
हा या त पो, बॉइल करण महिल भी विझी सघूं ता न उन सोयाबीन खे।
बॉइल थोड़ी न करनों आ।
छो सोयाबीन खे बॉइल न कंदास, थोड़ो सो हलको सो जीएं नरम थे?
न न
डायरेक्ट ईंएं कच्ची?
कची
कच्ची न लॻंदी?
अरे, त हो तरजी वेंदी न।
मत्लब, तरजी वेंदी पो।
हा
अच्छा
तरे करे पो उनखे, मतलब कॉनफ्लार वग़ैरा मसाला वग़ैरा तर, विझी करे तरो। त वो पकजी वेंदी ख़ुदी अंदर, पो पो तेल में वैजीस़ वग़ैरा विझी करे, बिल्कुल फाइनली चोप वैजीस़ और पो उनमें, कु मतलब सोया सॉस चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस रैड चिली सॉस विनेगर विझी करे और पो हुनखे थोडो सोटे करे पो पाणी विझो और पो वरी सा हुन में थोडो कोन विझो त हुनजी कंसिस्टेंसी थिक करण लाए
मसाला वसाला विझो ॿियो थी वियो बस उहो बॉल विझी छॾियो, थी वया मंचुरियन।
हा छा
हुं उहो तां जे मथां आहे ड्राए खाओ या पो पाणी वारो खाओ
हिक बार मां ट्राइ कंदम इए वार
हुं ज़रूर ट्राइ कजो गोभी मंचूरियन भी ईअं ई ठवंदा थव
छोकी कीअ इअं लॻे थो न कि हू मनचूरीयन कची न, कची न लॻंदी हिय तारे त
न तां खे लॻे, ॾिसो तां बॉइल कंदव न त उह छा थींदो बॉइल करे पो वरी तां कॉनसाद वग़ैरह विझंदव त तां जॾी हुनखे हुन में पाणी भरजी वेंदो बॉइल कंदव त
हा
हूअं असां सोक कंदा आहियूं त असां पूरो निचोड़े छॾीदा आहियूं अऐं बॉइल कंदव तां निचोड़ंदव कीअं हुनखे जोकी उहो पकजी वेंदो त उहो पूरो बुर बुर थी वेंदव
अच्छा तॾी, हा बराबर आ हीअं पूरो गोल गोल तरजी वेंदो
वई
छोकी मूंखे न हो जेके ॿिया मंचुरियन थींदा आहिन वेजिस वारा हो कटकट करण में जल्दी ईंदो आ ॾाॾो
अच्छा अच्छा हा सही आ न, ॾाडो जल्दी ईंदो आ
उहो त लॻंदो आ लेंदी प्रोसेस लॻंदी आ, उनमे एॾो सारो कर एॾो घंटा घंटा कर और मिंटन में ख़तम थी वेंदा आहिन
हा वई तॾी ई हा इए ई गोभियूं आहिन मंचूरियन भी हूंदो थव, गोभी खे कटे करे और पो हुनखे उअं ई कयो मतलब कार्नफ्लावर में डिप करे और पो उनखे तरो और उनन जा मंचुरियन ठाहयो मिठा
सही आ
हुं ॿियो ॿुधायो मुंहिंजा कंप्लीट थी वियो आ टास्क वास्क बस मूंखे कॉल अचण बाकी आहिन
हाणे ॾिसूं था घणा था अचन, हा अएं ॾिसूं था हाणे घणा था अचन
पैसा वैसा बि अची विया थव
पैसा न आया आहिन यारा
तां जा आया थव?
न न यार, कैलकुलेट थिया थव?
हुं कैलकुलेट ॾिसो जॾी मान न बैंक अकाउंट जो ऑप्शन खुलियो न तॾी बैंक अकाउंट विधो त नाइन सेवनटी सेवन आहिन। अॼु ताईं मां न एॾा सारा कॉल करे चुका आहिन तॾी भी हू नाइन सेवनटी सेवन ई थो ॿुधायव
मुंहिंजे मे त बैंक अकाउंट ई एड न थियो आ
अञा न थियो तव घणा, घणा ॾींहं थिया तव तव्हांखे?
थी वया आहिनि पंज छह ॾींहं।
मूंखे बि छह ॾींहं थिया आहिनि यार। तव्हांजो बैंक अकाउंट ऑप्शन न खुलियो तव असांजो त बैंक अकाउंट ऑप्शन खुली वियो आ।
मुंजो ऐड् न थियो आ हाणे इहो लास्ट कॉल आ बस हाणे इन खां पो इनकमिंग चालू हूंदी।
अच्छा अच्छा सही आ।
ओर न ॾाडन माण्हू त मुंजा कॉल वेस्ट बि करे छॾयन यार।
हा न यार को खणे ही कोन्ह थो कोई।
और खड़ी करेे और केर-केर खड़े तो त हिक मिंट में कटजी वेंदी आ।
हा अऊं पतो तव त आवाज न ईंदी तव कॾहिं कॾहिं त कोई खणी करे ॻाल्हाईंदो बि कान्हे
हा त हुनजी वजह सां कीअं कॉल वेस्ट थी विया आहिनि ॾाढा सारा थी विया आहिनि सेवनटीन प्लस थी विया आहिनि इअं।
मुंजा बि ॾाढा सारा ॾह, ॾह खां वधीक कॉल वेस्ट थिया तव।
हा मुंजा बि थींदा आहिन वरी हुन में कहिंमे कहिंमे वरी हिक हिक मिंट ही ॻाल्हाइण थियो आ न।
हा हिकु हिकु मिंट वा